चका छै
हँ सब नीक छै अहाँ के हालचाल सब नीक छै
सब नीक छै आओर बताय छै घर परिवार लोक सब नीक छै मा ता पिता भाइ बहन मामा मामी सब नीक छै
हँ सब नीक छै घर परिवार माता पिता भाय बहन सब नीक छै अहके माता पिता भाइ बहन सब नीक छै
सब नीक छै हमरो घर के सबलोग नीक छै माता पिता भाय बहन मामा मामी चाची चाची सब नीक छै आऔर बताई खाना पीना सब खा लेलै नीक छै
हँ खाना पीना सब खा लेली नीक छै
तऽ आओर बताइ खाना पीनामे का खली छे
खाना पीनामे तऽ हम खुए लैत छी दाल हमर खाना पीना भऽ गेल छै दालि भात अणडा उसके बाद खए लै छी घिउराके सब्जी ओकरा बाद खुए ले छी अंडा घिउराके सब्जी ओरा बाद भिंडी के सब्जी खैले छी खूब नीक लागे छैय भिंडी के सब्जी बस
ओ काफी आ घिरा के खास सब्जी रुआ के काफी नीक लागै छैय रोजर गिवरे के सब्जी खााय छैय कि और भी सब्जी नीक रहै छैय
नहि हम तऽ रोज रोज घीर के सब्जी न खाइ छी हमरा आऔरो सब्जी खूब नीक लागे छैय जैसे हो गेल हमरा परवल खूब नीक लागैत छैय झूरा भी खूब नीके लागे छैय ओकर बाद करैलोक के भरुआ तनि म नीक लागे छैय उतना न न लागल ओकररा बाद सोयाबीन तऽ हमरा नीक खिलाबै छिय तऽ इे सब खाय छी
ह भात जीति गि न लगे छैय जैसे होग भिन्डी जसे भिंडी के सब्जी हमरा नीक न लगे छैय न भुजिये नीक लागे छैय परवल के भुजिया नीक लगै छैय सब्जी नीक नहि लागै छैय कोबीके भुजिया नीक नहि लागै छैय सब्जी नीक लागै छैय हमरा घिउरा भी नीक लागै छैय झुङ्गनी भी नीक लागै छैय करैला तर नीक नहि लागै छैय आओ कटहरके सब्जी नीक लागै छैय त नीक लाग ना लागे छैय हमरो बहुत सब्जी नीक लागे छैय बहुत सब्जी न नीक ना लागे छैय आओर बताे नॉनवेज र खााय छैय कि न चिकेन मटन र नीक लागे छैय कि न
ह आ अपनेके खाना भऽ गेल
ह त खाना पीना सब नीक छैय सब खाना पीना हो गेल छैय ओहि खाना पिना हम खैली अछि छ चावल खनि अछि तोरा अण्डा करी बनल अच्छे अण्डा करी खायने अछि आ सलाद खुनि आ खायला पीलााक के बाद थोड़ा ठंडा पी काफी गर्मी बाँटे छैय आज तऽ काफी हम सा गरमी ल छैय बाहर न बहुत दिक्कत होर थो मार्केट ग छैय सान लाग घर के सामान बहुत उड़ गे छैय मााय कहलक जो सामान उड़ा गेल छैय न सामान उ कीन आबे छैय खाना के बनाय के सामान मसाला सब उड़ गे छैय तो ग रहे छै सामान ला ने छैय बहुत भीड़ होलक क पी छी आधा घण्टा खड़ा रहे के पड़ल धूप मे से एक घंटा खड़ा रहे के बाद सामान सब मिलल छैय त ए घरेर पानी पिने छैय ने आ तऽ बोखार लागे छैय सर्दी आर होगे छैय गरम सर्दीक के कारण होब छैय तऽ दबाइ ख छैय तब तबियत नीक बात छैय आओर बताै छियर गर्मी मे हालत ठीक बात छैय बाहरो निकल त छैय कि नहि घर मे रहऽ त न छैय
ह हम त बाहरो निकले छी घरो मे रह लेकिन जााद क सोचै छी कि घरेमे रहै छी काहेकि घरमे रहै छैय हमरा खूब नीक लागै छैय घरमे रह ला ने हमरा इतना पसन्द होकै छैय कि हम की कहू अहाँके घरमे हम नहि खूब नीक लागै छैय ने गर नहि बाहरसँ धूप लागै छैय ओ आरामसँ पङ्खामे बैठैके कोनो दिक्कत नहि होइ छैय ओकरा बाद अहाँ ने अपन ने बताउ अहाँके जे पैसा आबै छैय तऽ अहाँ की की करै छैय पैस के कहाँ काँ इस्तेमाल करै छी
पैसा बढ़िया नीक आबै छै बहुत अ कम आ पैसा कहाँ हमर पास रहे छै बहुत ने पैसा काम रहे छै बहुत जगह ने पैसा के तो इंतजाम रहे छै बहुत पैसा के दिक्कत रहै छै तऽ ओ बचे के नहि छै बचे तऽ छै भेजैके रहलक कोइ तऽ वह भेज दियै छै पैसा दिक्कत रहै छै आओर बताय छै गर्मी मे गर्मी मे पानी सब पीए छै एकद जाादे गर्मी बाहर न निकले छै एहि लग ट्रोल के सेवन करे छै सुबह शाम ओ आर एस भी घोल पियल छै र पियए क छै शरबत पियै छै कि नहि सुबह सुबह
हमरा तऽ खू पियै छै हमहूँ शरबतो पियैत छी लको पियै छै सभ पियैत छी जानै छी अहाँ हमरा की होइत छै कि अहाँके बता देबै छी कि की होइत छै जानैत छी हम ने सवेरे गुल कूछ पियै छी शरबतो पियै छी आ हमरा हमरा अहाँ तऽ इतना एतहा गर्मी छै इतने गर्मी छै कि दुपहरामे तऽ मोटरसँ पानिओ नहि आबैत छै के कल चलाै छी तैयो पानि कम अबै छै मोटर तऽ चलबे नहि करै छै दुपहरमे चलाओ चलाओ तऽ हालतो खराब हो जाइ छै फिर ओकरा बाद की करै छी कि मोटरके छोड़ि देबै छी बाहरेसँ जाइ छी तऽ वहाँ से आराम से पियै छी पानि तऽ बाहरमे देखै छियै कि बीस रुपैआमे पानियो देबै छै आ बीस रुपैआमे ठण्डो देबै छै तऽ सोचै छियै कि ठण्डे पी लेबइ छी तऽ एते ठण्डा पी लेबइ छी कि हर हमरो हर दिन एगो ने एगो जरूर ठण्डा पियै छी कबो कबहु तऽ तीनो गो हो जाइ छै बिसो देिन मोतिहारी परसू गेल रहै छी तखनहिो तऽ पाँच गो ठण्डा पी लेबै छी आ फेरो आजू रातिके दस बजे ठण्डा पी कऽ आबै छी
तऽ जायदा पास आउ ज्यादा ठाण्डा पीए छै त तऽबियत न खराब होइ छै सर्दीर उर न होइ छै ठणडा पी स सुनने वानी छी सर्दी हो जाइ छै बोखार हो जाइ छै तबियतो खराब हो जाइ छ
तऽ ओ जानै छियै ओ सर्दी ककरा होइ छै सर्दी जादातर लोकके राातमे सिर्फ सुति कऽ उठै छै तब बुझाइ छै कि ओकरा सर्दी भऽ गेल छै तब ओकर गरदनमे दर्द होकै छै गरदन खजुआइ छै तऽ हमरा तऽ की होइ छै हम तऽ राातमे कका बहुत कमे सुतै छी तऽ हमरा दिक्कते नहि होइ छै हमरा जैसे ही लागै छै कि हमरा तबियत खराब होइवला छै तऽ हम खूब गरम पानि पियै छी आ ओकरा बाद खूब दबाइयओे ले लबै छिय दु गो ओकर बाद दू चार गो चॉकलेटो खा लेबे छी भिक्स चॉकलेट जे सर्दी स राहत देबे छै
त रउआ स त रउआ सब बात तनीक कहै छै ह तोर बात सब नीक कहै छै हमरो साइड तऽ बहुत गर्मी रहे छै तऽ हम गर्मी से बचय ले छी ने ठंडा के जा्यादे सब बाहरी ठंडा न पिय छै हम हमरा कहै छै पाँच बजे उठे छै पाँच बजे उठ के बाद बाथरूम खोरे छै मुह हाथ धोवै छै आऔर दोस्तो साथ बगल मे पार्क होइ छै तऽ जाइ छै रनिंग करे छै व्यायाम करे छै योगा करे छै खेले कूदे छै कबड्डीयो खेले छै खेल फिर आबेय छिय मुह आ के नहााय छिय फ्रेश रहे छै आ काज करे छै नु पानी लेबे छै दू लीटर ओहिमे आइस निकाले छै फ्रिज मे से डाले छै चीनी डालै छै निबू डाले छी बढ़िया से घोले छी मिलय छी आ तनि फ्रिज मे दू मिनट ल पाच मिनट रख देबे छी ओकर बाद चार गिलास पियै छी ओकर बाद का कहै छै खाना आओर खााय छै त खानप पीनाके बाद फेर ओकर काकरे छै इलेक्ट्रॉन लाइट छि इलेकट्रोल दू गिलास तीन गिलास घोरइ छी आ पिए छी ओ से दिन भर मस्त मिजाज से दे मे ठंडा रहै छै गर्मी ना होइ छै ओकर शाम के ओइत करै छै शाम के भी शर्बत काज करै छियै पानि निकालै छियै आइस निकालै छी चीनी निम्बू गड़ै छीये आ पियै छी फिरै छी बाहरके ठण्डा पियै छी तऽ हमरा बुखार होजेय छै सर्दी हो जाइ छै जुकाम हो जाइ छै खाँसी हो जाइ छै थोड़ा पेट मे भी खराब करै खराब करै छै तऽ रउआ भी रौआस इहे आ बोलै छै हँ बोलेत
बो बोलै छी कि अहाँके इलेक्ट्रॉनक के स्वाद कैसन रहै छै नीक लागै छै कि ओकरा से फायदा होइ छै
देखै छी आहा त उहे सुने छी देख इलेक्ट्रोल का होय छै नू उहे उहे होय छै नीमबू जे होइ छै नू आ चीनी के घोल रहय छै त ओमे पाउडर बनल रहे छै चीनी के पाउडर रहै छै कुछु प्रोटीन सब मिलल रहै छै छियै आ निबू भि ले जाय छियै पानी मे घोरैयम छियै नु थोड़ा लगे छै ठंडा लगे छै और मीठा लगे छै रैआ पानी के नॉर्मल रखै छै पानी ओकरो इलेक्ट्रोल डाले छीये तऽ पानिया के ठंडा कर दे छिये मीट मीठ लागे छै आ जादे महंगा रहे छै बीस रुपए मिले छै आ स्वाद भी बहुत बढ़िया रहे छै आ एमे छ नु एनर्जी लागै छै देह मे इलेक्ट्रोल पिय से देह मे मने तू थकावट होगई छै कमजोर हो गई छै ने त रौआ प छै स्वाद मे भी बहुत मीठ लागे छै और ओकरो प्रो शरीर मे ऊर्जा आय छै ताकत आय छै मुल बानी छै कर व काल काल आ छै तनी बैंके काम से नु तऽ पाँचगो इलेक्ट्रोन लै जाइ छै रौआ पिये छै त रआ अपने पता चल जाइ छै पियए से का फर्क बुझा ला छै आ कैसन स्वाद रहै छै रोआ हमर सब दुकान पे आय छै हम रोआ के इलेक्ट्रोल घोर के पिलई छै रोआ कल आबै छै तऽ गर्मी मे आय छै थक उके हम आय छी दुोकान पे ते एगो इलेक्ट्रोल भोर के पिलााय छी त रौआ बुझाय छै कैसन स्वाद बा आ कैसन लागे छै आ देखे मे देह मे फूर्तियो अर आ जाइ छै त ठीक बा रखै छै काल आइ छी तऽ भेट करै छी
ठीक ठीक ठीक